ओ
हेलो
की हाल- चाल?
ठीक छि अहाँके?
आ हमरो ठीके छै।
अच्छा उ हँ आइब गेलौ कमलाजी गेल छेलियै नहाय लेल पूरा बालू बालू एयल छी के नै कहियौ आहाँ सब
नहि हम नहि आयल छीै हम सिमरिया गेल छियै कमला नहि गेल छीय,
अच्छा सिमरिया एबै आयब नहा लेब कहियो बड़ नीक
ह हँ से तऽऐत
हू
हम सिमरिया गेल छियै हमरा तऽ सिमरियो गेला आ दू तीन साल भऽ गेल। हँ जाइ छै ने मलेमासके बाद अपना सभमे तऽ, अपना सबमे तऽ मलेमास के बाद लो नहााय लए सिमरिया कमला ऐसा तऽ जाइ छे
के चढ़ा देलियै हँ आर कहि की करै।
नहि हम नहि करै छियै। आब हम सोचने रहिै तऽ बे से तऽ हँ हँ। आओर नीके छै ने फेर एक्जाम त्जाम के बीच मे आबि जाय छै ने तऽ ह, हँ माँ कहै छै जे ई सबके कोनो उमर नहि होइ छै लोक अथी कर,
हँ व्रत के कोनो छै अपन आराम से पै छँ।
व मधुश्रावणी बाली सबके जे हेते हँ खाना पीना भऽ गेल। मधुश्रावणी वाली के बीचेमें सोमवारी पकड़ा जेते तो ओ सब, केना सोमवारी करते कियाकि मधुश्रावणी में तऽ खाय के रहे छै ने आबि कऽ,
हँ साँझे केना एके बेर खाइ छै।
हँ त ने हँ, फेर ओ सभ केना सोमवारी करथिन हुनकर सबके तऽ गड़ा बड़ा जेतनि,
हँ प ता नहि केना हमर गाँंव में त कोटा लड़की ब्राह्मणेमे छै।
तीनू आबे छथिन क नहि आबै छथिन? तीन अगस्त से शुरू होत। हमरा त टोल मे छै एकटा, टोल मे छै एकटा गाँं में छै दूटा एगो लड़की के तऽ नानी गाँंव छै ने तऽ, पता नहि ओ अपन गाँवमे पूजथिन कि एतय पूजथिन?
ओ नानी गाँव छै नानी गाँंव मे क लि पूछते अपने गाँवमे पुछते ने?
नहि ओ बचपनसँ नानि गाँवमें रहलखिन,
ओ तोहन भऽ सकैया हमर मामी के जे भेल रहै? त कनिकबे दिन बिआाह के भेलै तऽ मल माछ पड़ि गेल ओहिके बाद मशरा न तऽ सासुरे मे पूजय पड़लै हमी हुनकर फूल लोढ़े छलियै।
हँ
ए काम रात जमा बस ओ डेढ़ महिने बापरे, वाह मालेमास के तुरत पड़ गेलै, हँ हमर दूनो मामी के रहे हे, हम भी हुनकर फूल सब लोड़ि देले कहले मामी हमरो फूल लड़ी भऽ गेल,
हँ प्रैक्टिस भऽ गेलहुँ कि आब अपन मे जादाा मेहनत नहि करऽ पड़त,
हँ बेचारी कहनथिन कत हमरा बड शौक छले के,
हँ घुम्म घूम लोढ़े मे निकल, आ पता यऽ नैहर में जतेऽ मजा आबे छै, तते सासुर मे नहि आबै छै।
सासुर ई पाबनि सासुर के छैये ने, छत पर छत पर लोड़ू। उमहर -उमहर छ सासुर के इ छैहे ने।
बरसाइतो सब नहि छै सासुरके यैऽ।
नै- नै। अहाँके नै ने कोनो सासुरमे पड़ि गेल? ऊपर से लड़की रहल एगो दूगो तऽ कोनो कोनो बात
आ साउस सब सने लोक की पूजते।
हमर एको गो नै पड़ल छलए हमसभटा हम सबटा अपन नैहरेमें पुजलहुँ।
हँ -हँ ओ।
हमर मम्मी के ई सब चीज के बड्ड शौख, बाप रे हमर माँ के ई सब के हमरा माऐ बजा- बजा के पुजबे छले, सबपटा कर फलां कर चिलना कर।
छोटे बेसी-बेसी उमर नै ने येऽ बच्चे छी ने अंहू।
हऽ कहै छीयै, हमरा बच्चे मे बियाह करा देलऽ तऽ कर सबटा। अपन सबके गाँंव घर मे तऽ अभियो बहुत जल्दी बियाह भ जाइ छै।
हँ भऽ जाइत छै, लेकिन अगर लड़की कहतै नहि करब तऽ नहि करतै। हमस कहै छीयै अखन मरिऽ जेबौ लेकिन बियाह
फैमिली के स्थिति देखै छै ने तऽ आदमी मजबूर भऽ जाइ छै, जहन एहन समय आबि जाय छै ने
हमर एगो दीदी बड़की बहीन छल ओकर सत्रहवें में भऽ गेल हैं, ओहि टाइम बहुत फैमिली दिक्कत छलै पप्पो नै छलखिन हे।
आ हँ हम बुझै छियै ओएहे भऽ जाइ छै।
हँ ओहिके बाद दोसर बहिनक के भेलै तऽ
छै। समाजो
क हँ परिवारे तैऽक कऽ न।
कहू ओ
ह
अहाँ के मम्मीो सब गेल छलथि। कमला नहाय लएऽ, अहाँके मम्मियो सब गेल छलथि कमला नहाय लएऽ। अहाँके मम्मियो सब गेल छलथि। अ -च्छा! अच्छा अहाँके मम्मी पहिल बेर गेल छलथि।
हमहुँ सब सिमरिया जा छै एम्हरका लोक।
अच्छा!
हेलो! नइ जाइया। हेलो! हेलो!